हेलो
नमस्कार
नमस्कार मित्र की हाल अछि
बढ़िआँ छै मित्र छै
अच्छा तऽ काली साँझे से बड़का भेल तकरा देखि के मोन पड़ल जे मौसम पहिने जेका बिल्कुल नै रहल
बिल्कुल ई बात तऽ सही कहै कहियो बहुत गर्मी कहियो अचानक तेज बरखनाय तऽ कहियो दीन भरि बादल रहैत अछि नै तऽ बर्खा एको बेर नै होइत अछि
बिल्कुल बिल्कुल हमरा छोट पनक दिन मोन अछी गर्मी अपन समय पर जाड़ अपन समय पर बरखा सेहो लगभग नि्चित समय पर आबै छै अब तो पूरा कर्म बदली गेल अछी
बिल्कुल हमर दादा सेहो एहन बात कहैत छथि कहैत छथि जे पहिने किसान लोकनि मौसम पे भरोसा क खेती करैत छलए नहि तऽ मौसमक अनुमान लगैनाइ कठिन भए गेल अछि
हँ एहि कारणे बहुत किसान समय पर बिआह नहि करि पाबै छथि कहियो समय से पहिने बरखा आबि जाइत अछी आ कहियो बहुत देरी से
बिल्कुल इ तऽ सबके जलवायु परिवर्तनक असर कहल जाइत अछि नहि
बिल्कुल बिल्कुल मौसमक सामान्य बदलाव तऽ हर साल होइत रहैत अछि मुदा जखन धरतीक औसत तापमान लगातार बढ़ैत लागैत अछि आ मौसमक ढाँचा बदले लागैत अछि तखन ओकरा जलवायु परिवर्तन कहल जायत अछि
बिल्कुल बहुत लोक मौसम आ जलवाय दुनूके अर्थ एके बुझैत अछि दुनू के अन्तर की अछि
देख अगर अन्तरक बात करी तऽ मौसम तऽ एक दू दिन एक सप्ताह या किछु दिनक स्थिति होइत अछि मुदा जलवायु कोनो स्थानक बहुत वर्षक औसत मौसमक स्थिति होइत अछि जा ई औसत पैटर्न बदले लागैय तखन ओकरा जलवायु परिवर्तन कयल जाइत अछि।
अब बुझाएल मतलब आइ बर्खा भेल तऽ मौसम भेल मुद्दा लगातार बहुत वर्ष धरि मौसम बदलैत रहल तऽ ई जलवायु परिवर्तन भेल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही गेलहुँ
मुदा ई तऽ परिवर्तन के आखिर ओ होइ किएक अछि
एकर बहुत कारणक अछि सबसँ पैघ कारण अछि वातावरण बढ़ैत अ-ग्रीन हाउस भेल
हमरो एना ग्रीन हाउस गेस्ट नाम तऽ बहुत सुनने छी मुदा ई वास्तवमे की होइत अछि।
देख धरती पर सूर्यक रोशनी आबैत अछि। धरती ओकरा से गर्म आ- होइत अछि फेर धरती से जब गर्मी बाहर जाएत जाए जाएत अछि ओकर किछु भाग ई गैस रोकि लैत अछि सीमित मात्रा धरि ई प्रक्रिया जरूरी अछि नहि तऽ आ- धरती बहुत ठण्ड भइ जाएत मुदा जखन ई गैस अत्यधिक बढ़ जाएत अछि तखन धरती जरुरत स बेसी गरम होइ लागैत अछि
बिल्कुल मतलब समस्या गैसक मोलेंटी नहि बल्कि ओकर मात्रा बेसी भए गेला पे अछि।
बिल्कुल बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड मिथेल आ नाइट्रस ऑकसाड जेका गैस सब लगातार बढ़ि रहल अछि
बिल्कुल ई गैस सब बढैत कियऽक अछि
आ इ गैस सब बढ़ैत अछि कियाऽ गाड़ी, कारखाना, कोयला, पेट्रोल, डीजल, जंगलक कटान प्लास्टिक जड़नाइ अत्यधिक उद्योग ई सब कारण से वातावरण मे गैस बढ़ैत अछि
ऊ जंगल काटल जाइतऽ गैस किया ने बढत
यैह जतऽ गाछ कार्बन डायऑक्सइड रोकैत अछि जे गाछ कम भइ जाइ तऽ गैस वातावरण में बेसी रहत ऊपर से जखन जंगल जड़ैत अछि तखन आओरो कार्बन डाइऑक्साइड निकलैत अछि
ई तऽ कि होएय दोहरा नुकसान भेल
हँ एक दिन गाछ घटल दोसर दिन प्रदूषण बढ़ल
हम सोचईत छलीह जे जलवायु प्रवर्तन केवल वैज्ञानिक लौगनिक विषय अछि। मुद्दा आब बुझाइत अछि जे ई तऽ हम सभक जीवन से जुड़ल विषय अछि
बिलकुल-बिलकुल किसान मजदूर विद्यार्थी व्यापारी सब पर एकर असर पड़ेत अछि
हमरा लगेत अछि जे गर्मी सेहो पहिने से बहुत बढ़ी गेल अछि
हमरा एहो हमरो एहन अनुभव अछि मुउई मई जनमे बहुत बाहर निकलियए कठिन भऽ जायत अछि बहुत हम तऽ अपना रेिकॉर्ड तोड़ी देल अछि
बिलकुल गर्मी गर्मी बढ़लासँ स्वास्थ्य पर सेहो असर पड़ी रह गेल हैलो आवाज आबि रहल छलय एकटा हेलो हलो